नमस्ते
जी नमस्कार और बताउ अहाँके की हाल छै
हमर हाल चाल सब नीक छै औरो बतैउ अहां सब नीक छै सब तबियत सब नीक छै नु?
जी हमर हालचाल सब नीक छै, तबियत सब नीक छै, खाना पीना खा लेलेे छी?
हँ खाना पीना हम खा लै छि। रोउआ बतैयो अब खाना पीना खा लै छी घर पर आरो सब तबियत लोक सब बढ़िया ने छै माय, बाबूजी, भाय, बहन सब लोग के तबियत नीक छै?
जी सब लोगो के तबियत नीक छै सब लोग एकदम बढ़िया से छै सब अपने लोग के कृपा दया बनल छै। आओर बताउ ने अहाँके खाना भऽ गेल छै, की की भऽ गेल छै खाना?
हँ हमर तऽ खाना हो गैल छै। खाना मे उहे खाइ छी- रोटी खाइ छी और यही खाइ छै चना, आलू आलू के सब्जी खाइ छै आ सलाद खाइ छी। व खाना पीना खाय लै छी तोरा पेट भर जाय छै वह हमरा चौकवा मे फालू दा बनाय छै काफी अच्छा पचास टका मे देबै छै फलूदा देेबै छै। फालूदा, राबड़ी, काजू, किशमिश मिला के और मौध मिला के पिलाइ छै काफी अच्छा लगै छै। और बताइ छै रौआ खाना पीना मे खा ले छै खाना पीना मे कोनची कोनची खा ले छै रौवा?
हम तऽ जादा कुछो न खैले छीै एकदम कम चीज खैले छी। भात खएले छी आ मुर्गा के कलेजी होके छै न उहे खैले छी। तनी नीक बनल रहै छै तऽ सोचलियै तनी खा लेबै छी।
हूं बात त रौआ सही कहै छी। हँ हमनी तोरा आज तऽ नहि खाय छी काहेकि आज ना खाइ छी आज हम ना खाइ छी काल खाइ छी। काल तोरा खाय छी दिन में मटन खाय छी और साँझ मे मछ छली खाइ छी मछली खाइ छी छोटका मछली खाइ छी। आ रौवा स नॉनवेज सबसे कोनची अच्छा लगे छै मुर्गा अच्छा लगे छै खस्सी अच्छा लगे छै? कि मछली अच्छा लगे छै।
हम न नु खाइ छी नॉनवेज हमरा आ हमरा सबसे नीक लागे छै ओ जे होटलवा सबमे अहांके ना फोटवा भेजै छी। जे कुरकुरे जैसे मसालादार बनल रहै छै।
फिंगर सब रहै छै ने
न तऽ ऊ जे एगो फोटवा न भेजले रहे छी एगो अहाँके
ओ सब पिज्जा ओ छै।
न तऽ के एफ सी के फोटवा ना भेजले रहै
हा त उहे न फिंगर और रहै छै फिंगर और कोनची कोनची रहै छै।
आब हमरा न पता छै कि ऊ कथी रहै छै तऽ उहे हमरा सभसे नीक लागै छै।
तऽ चिकेन लेग अच्छा लगै छै चिकन लेग?
हँ नीक लागे छै उहे ओकरे यहां लागै छै अपन घर उर के बनै जे रसदार ओ सब हम नहि खाइ छि हमरा ओतना नीक नहि लागै छै।
हँ बात त अहाँ सही कहय छी। दशहरा बहुत लंगीच रहै छै मने छिय कि एक महिना बाद दशहरा परैय रहै छै।
तऽ हँ तऽ उहें पे न रहे छी दशहरा मे
ओ त अकेले आइ छी की और कोनो आय छी।
ना हम अकेले आय छी।
ओ तऽ दशहरा मे इहे रहै छीये।
जी। हम तऽ हम तऽ घूमबे करै छी दसहर
हँ जरूर जरूर क ने छै झुआ झुआमे कथि अच्छा लागे छै।
ए हमरा झुलु उतना नीक अभी न लागे छै पहिले तऽ नीक लागे छै अगर पैसो होइ छै तऽ सब नीक लागे छै।
टावर वाला नीक न लागै छै टावर वाला।
हँ लागैय छै लेकिन डरो लागैत छै।
ए तऽ डर तऽ पहिले हमरो लगइ छै आब झुलते झुलते आदत हो गेल छै अब डर ना लगै छै। एगो बात कहै छी हम जहाँ रहै छियै ने काम तो काम करै छी ना त ओ दशहरा मे ने ए रहि छी दू गो तीन गो स्टाफ रहहि छी। ओ लोग के पास छै ने तऽ दशहरा मे पास होइ छै फ्री मे झुलुआ सब झूलय छै। हम दू साल से त फिरै मे फ्री मे झूलय छी झूला।
ओ तऽ हमरो तऽ हमरो झुला देबे छी।
सातेमे झुलाइ छै। तरुआ हिया त काफी अच्छा लगे छै बरुआ हो जाइ छै छतौनी हो जाइ छै। राजा बाजार हो जाइ छै कचहरी रोड हो जाइ छै जानपुर हो जाइ छै बहुत बहुत बड़ बड़ मूर्ति बनाइ छै बहुत बढ़िया मेला लगाई छे।
अपन अपन शहर मे कहियो स्प्रिं स्प्रिंग वला ई सब लागे छै कि न।
स्प्रिंग वला कोनची लगै छै ना समझनी छै।
ओ हम हम सुन अभी तक तऽ हम न देखले छिय लेकिन सुनले छी कि उजोना होक छै चक्र निकले छै राक्षसवा के गर्दन काट दै छै।
ओ सिस्टेम हँ सिस्टेम होइ छै। सिस्टम मे लगै छै। राजा बाजारो लागै छै एगो कोचिंगो पड़ै छै टेन के ओनाउ लाग
हु पता नहि हर अग ओ अगला के अगला बार देखले रहै छी मतलब क जानै छी पूरा मतलब कि बढ़िया से पूरा मोतिहारी घुमले रहे छै लेकिन न मिलल छै उ।
ए त रौवा आई बेर आयिय छीयौ ने हम रौवा के पूरा मोतिहारे घुमाय छी। देख छतौनी से अच्छा छतनी मे लागै छै। सबसे ज्यादा गाँव देहात के लोग छतौनी आय छे। आ छतनी जाादे घुमै छै कहाँ कहाँ के लोग छतौनि छतौनी काफी भीड़ रहै छै भोर में पंडाल रहै छै ने ओहिसे आ छतौनी में तऽ अन्दरवा पोग्राम भी होइ छै।
हुं अहां एकदम नीक बात कहै छी। आहों जे गो गान आ उ बताबै छी और जो गाँंधी मैदान जाय में उ जो गोलका घरवा न पड़े छै ओहों में तऽ प्रोग्राम होय छै शाएद।
आ तऽ उ सब, उ सब में हां ई सब जे फेस्टिवल हय एक दिन दशहरा के नौवमी जे हय छै ऐ तो दहन होइ छै ओय दिना प्रोग्राम होय छै ओ दिन देखाइ छै। रोज-रोज थोड़े होय छै।
चलू तऽ सब नीके छै और बताउ नै अहाँके माताजी-पिताजी सब नीक छै।
तोहर ई इहै बात करे छै, ई ईहे-ईहे चम्मक जेहेन रहै छै नै सिस्टम में हर जगह होय छै। पता ई काहे बन्द हो जाए छै काहेकि सिस्टमा जब होय छै नै उ तऽ बहुत जाम पड़ जाइ छै, लोग जता जाइ छै। तऽ लोक के बहुत खतरा होय छै, ओय से बहुत जगह पे सिस्टम न होय छै, हर जगह सिस्टम में पूरा हो जाए छै। अब ई सब इधर ना होय छै काहैकि बहुत धक्का-धुक्की न होय छै। ए से लोग जता जाए छै, ओय से सिस्टम सब बंन्द होए जाए छै। एहि कारण रहै छै, सिस्टम आब न आबै छै। समझै छीयै।
जी-जी।
तोरा आवाज जाए छै हमर?
हां हमर आवाज आबै छीयै, आबै छीयै। तु जानय छी ई मोबाइल ई जे मुबाइलवा न छै ई मे बड़ा समस्या छै, ई पिताजी वाला मुबाइलवा छीयै। त ऐकर जे स्पीकरो हकै छै नू इयरबड लगायला के बाबजू इयर बर्ड लगैला के बावजूद एकर स्पीकरवा के मुँहे मे रखे के पड़े छै मुँह तर।
काहे आवाज उतना बढ़िया न रहै छै एकर जादे आवाज होल्ड न रहै छै।
न देखै छीयै न ताके सुनि दूर कर दै छीयै तऽ अहाँके आवाजवै न जाइ छै। अहाँके पास
ओ तऽ हम ई कहै छीयै कि चलाइ छी अभी ठीक रहै छै। फेर बाद मे एकरा बेच दे छीयै, बेच के एगो अल्ट्रा ले छीयै, काफी अच्छा फोन होय छै।
उ मुबाईलवा ना न उ
ओ त पप्पा वला लेबै छीयै उ फोन पर बात
अह अ हां ई मुबाइलवा मे छोड़ एगो मुबाइलवा मे त पूरा-पूरा नीके जाय छै, उहो मोबइलवा मे बात करै छीयै जे से आर अहाँ से अभी बतियाय छी।
तऽ स्पीकर के ब बदल जाए छै। बदलाए जाए छै तऽ काफी
ऐप। स्पीकरवे के गलती छै मतलब की इयरबड लगेला के बावजूद मतलब की दूर कर देै छी तऽ आवाजे न जाए छै, उहे पास मे मुहां तर रख के बोले छी तऽ ऐसन आब अपने जैसन अवाज जाए छै आ देखु अभी दूर करै छी अ बौ बोलै
तऽ ओकर हां हां तऽ ओकर मोबाइल के माइक जे होइ छै नै बइको आ के खराब हो जाइ छै। एत ई बिना एयरबर्ड के सुनै छै ने तऽ बहुत दिक्कत होइ छै एयरबर्ड मे तो आवाज आ फ्रेश आइ छै। आ बिना ईयरबड तऽ हल्का भी फ्रेश हो आ जाइ छै ठ माय ह मइक प्रॉब्लम रहइ छै मइक बदला जाए छै नु तऽ बाद
कैतना रुपआ लाग जाय छै कैतना रुपआ लाइग जाय छै अहाँ तऽ जानबे करै छी।
दू सै रुपआ लागै छै बस।
ओ आ चाजरवा के पिनवा मे बार-बार ढीला हो जाइ छै ओमे च केबलवा लगावे छै ने तऽ उ बार-बार हिले लागे छै चार्जवा छोड़े लागे छै। एका पताकार
अ तऽ पिनवा खराब पीन पिनवा प्रॉब्लम होइ छै चार्जिंग पिन के मोब चार्जिंग पिन के नऽ प्रब्लम मोबाइल मे पिनवा होइ छै ओकरे प्रॉब्लम होइ छै।
आ बार-बार लगाबे छी नु केतना केबल बदल देेलै छी। ओकरो बार-बार मतलब ढीला हो जाइ छै न समझे छी ढीलवा आ हीले लागे छै।
अ सब उकरे अन्दरवा थोड़ा खराब होइ छै काफी फोनमे देखै छै नु बहुत फोनवा खरै छै एकदम नया लगै छै। कम दूयसम‌ सम दूय साल हो जाइ छै फोनवा खरीदै छी ने
हँ ई मोबाइलवा नुऽ
हू
ई मोबइलवा तऽ दू साल सऽ अब होइये जाइ छै आ मतलब के ओकरो से त सेकेंडे हेंड नु खरीदत रहइ छी। आ ज आ जहिमे एक बार फोर आ जहिमे एक बार फोड़ियो देले छी।
हूं तऽ डिस्प्लवो तऽ ऑरिजिनल ना रहै छै।
हँ डिस्प्लेवा एकर ओरिजिनल ना छै।
ओ कऽ फोड़लवय क क दिन होब- छैय सरबरौयल छै मोबाइले फोर लेए छै।
जे बेंगलोरवा नऽ गेल रहै छी।
हँ
ओहिस एना ओ वाला मोबाइलवा खरीदले रहै छी। ओकरे के दू मही ओकरे के दू महीना बाद पटक देल रहै छी।
हो हम कहलने छीय कि इहाँ रहै छै शहर मे शहर मे फड़ै छी। बहुते गाममे ‌मोबाइल फोरइ छी।
ए ओ गुस्सा आ गेल रहे छै हम जान बूझ के पटके छी पीछे मे आ फूट जाइ छै आगे मे
ओ तऽ कोनो दिक्कत नहि छै फिर ठीक ह फिर फोन रखै छी बाद मे बात करै छी नमस्ते छी।